की हाल छो?
ठीक छौ अपन कहि?
अच्छा बहुत बढ़ियां बहुत सुन्दर की सब करैत रहि?
आवाज जाइ छो?
हूं।
तोहर कै टा काम आबै छौ एना बैठल रीहे। हां आब ठीक आबै छौ, शैद तू बाजते रही कम। जोर से स्थिर से
तै रहै कम। ईहो भै सके यै।
हां।
कुनू-कुनू उम्म दोसर अ दूराए नै छै हाँ। दोसर दुराय नै यै।
चाय भेलौ, नश्ता भेलौ।
चाय हैया आब हेते माता श्री गेले हें बनबै लए। आब चाय हेतै तएके बाद नाश्ता पानी हेते हेते तएके बाद निकलबे सिमराही।
हूं।
सिमराही जेबै।
तै के बाद?
ठीक छै? सिमराही जेबे उम्हर से जे छै एकटा काज छै ओ करवेबे। सिमराही में। ठीक छै।
ठीक छै।
मिक्सी कनि गरबड़े गेले यै घर के मसल्ला तसल्ला पीसे मे बड़ा दिक्कत होइ छै मम्मी के। वैह मिक्सी सही करबेबै हम। ई मिक्सी सही करबै कै त जे छै से मसल्ला तसल्ला बनतै बढ़िआं।
काम पर कहिआ जेबै? हं अं।
कालि कालि निकलबै कालि।
छै ठीके ठाक दूरी, नजदीकमे नै छै। उं हूं नजदीकमे नै छै।
जत काम करै छीओ कतेक दूर छौ?
उ छै तोरा एत सं करीब एक सौ पैंतीस किलोमीटर के आसपास हेतै। घरसँ।
हँ। कून जगह छीह?
धमदाहा।
कत पड़ै छै ई?
नाम सुनलीह? पूर्णिया जिलामे पड़ै छै धमदहा।
हं।
धमदाहा, मीरगंज बिहारीगंज। सुनलीहे नाम?
बिहारी गंज सुनलियै य पूर्णिया सुनलियैय य।
हुं कालि निकलबै एत बस हमरा घरके बगलमे कालि भोज छियै।
कालि भोज छौ कालिहे चैल जेभी?
हुं भोज नै छै हमरा लिखल बोझ खाएब, बोझ कोना खेबै से कह।
की के भोज छौ, पूरी सब्जीे के?
हूं उं। पूरी सब्जी के भोज छियै। तै के बाद आ एम्हरका -उम्हरका भोझ सब छै दू तीनटा।
तू चल जेबही काम पर।
हम चैल जेबै काम पर वैह कहबी जाबे रहियै ताबे नै रहै भोज सब। आ जाइ बला टाइम भा गेलै त भोज सब आबि गेलै। की कहियौ आ भोज खाइमे बड़ नीक लागै छै।
भोज खाइमे बढ़ियां लैगते छै, सब के लागै
हमरा कनी बेसी लागै छै।
एं?
पता नै, हमरा कनी बेसी लागेै छै, पता नै किए लागेै छै।
हमरो खाइमे बढ़ियां लागै छै भोज, सब के लागै छै।
हूँम्म।
मिशो ऐप्स तुहुं डाउनलोड केने छीही?
हूँम्म रहै लेकिन हटा देलियै हं।
हम ओपर दूटा, तीन टा ऑर्डर कैल छैय लेकिन नैय आबै छैय।
ओ कहिया ऑर्डर केलियै तऽ
एकटा पटना दिश देखाबै छै एकटा कैमरा आये देखाबै छैय लेकिन आबै नैय छैय सब दिन टाइमे बढ़ल जाय छैय डेट आगाँ केने जाय छैय।
हूँ।
मम्मी पानी दे दो। पानी दादी माँ।
अमेजन के आ फ्लिपकार्ट के कनि बेसी अमेजन के अ फ्लिपकार्ट के कनि बेसी अथी छैय हँ। हँ ओकरा में कनि कम में दै छैय ओकर कनि कम पड़ै छैय।
मीशो कनी कम छैय हँ। बहुत आदमी ओकरा चलाबै छैय मीशो कऽ। केहेन हावा लागै छैय न रोहानी के। नाम कथि कहबै मिशो हमहूँ चाबै छीयै फ्लिपकार्ट डाउनलोड केने छियै लेकिन चबै नैय छियै।
अच्छा।
कथि बनबै छेलियै ओ महंगा दै छैय फ्लिपकार्ट पर बहुत।
हूँ। हूं की सब कए रहल छी एखन?
एखन हम बैठ कऽ चाय तऽ नैय पियै छियौ। लेकिन भूख लागल रो नाश्ता केए लेलियो।
अच्छा।
चाय नैय पियै छियै चाय भोरे टा कऽ पियै छियै ब्रश कए कऽ।
उ अ से बात। च्छा।
और कही। तऽ ई जे मिशोपर जे नैय देलकैए दू टा पार्सल जे नैय देलकैए तऽ ई कैन्सिलो नैय करै छैय। प्रीपैड वला छैय पैसा दए देतै न हँ कैल छैय।
पेमेन्ट केने छी?
हँ।
तऽ ओकरा कम्प्लेन करही न तऽ।
कम्प्लेन करै छैय कहाँ किछो कहै छैय जे कहै छैय जे मतलब जखन पार्सल लए कऽ एतै तखन कैंसिल करबै लए।
उम्म। हूं।
पार्सल लै कऽ अइबते नैय छै जे कैंसिल हेतै। हँ पैसो फसल छै, समानो फसल छै। किछो तै दै दैते, किछो नै दै छै।
ओ ई बात छो।
मिशो पर लेकिन आब बहुत उम्म पता नै की भेले बहुत लेट से दै छै।
हुं।
पहिले जल्दिए देत रहे आब नै दै छै।
अच्छा।
और
पता नै एना किया होइ छै। ऐना त पहिने नै होैत रहै पहिने बड़ बढ़ियां मतलब टाइम टेबुल दए दैत रहै, पहिले
हां।
बड़ा टाइम टेबल दै दैत रहे जेना आइ तू ऑर्डर करलीह तऽ तीन से चार दिन में मिल जाइत रहे। चार दिन लाएग तो नै रहे हमरा लगे यै तीन दिन तक में मिल जायत रहे।
नै तीन दिन में नै दै रहे, छ दिन के टाइम लै पाँच दिन मे दै दय।
नै ओ तऽ इम्हरो होइ छै तोरा। हां एकरा वलामे करै छी नै फ्लिपकार्ट सब वलामे एकरा सबमे फास्ट डिलेवरी के रहै छै। मतलब आइ जे उ ऑर्डर करलीह काएल चैल एतौ।
हां नै फ्लिपकार्ट से नै केने छीयै, मिशो से केने छीयै, मिशो कपड़ा बहुत अथी जेना करे छै, बहुत तीनटा ऑर्डर छै तीनू के ओहने कने छै, रोकने छै।
हूं।
एकटा के कतेक दिन से देखाबै छै आबो नै कै टा के केलियै रहे?
ओ।
पता नै देबो करते की नै एकटा सिमराही में आएब के रुकल छै, ए
तऽ ओकर अथी नम्बर नै देलको यै?
कहा देने छै, ऐहें
उम्म पता नै किया नै देलको।
पता नै की भाज छै।
देना चाही लेकिन। नै दै के कूनू सवाले पैदा नै होइ छै।
कहा दै छै किछो नै दइ छै। ओेपे ओपेन ट्रैकिंग की रहे छै होअ? उहो मे नै देने छै। नंबर नै देने छै।
उ छो मतलब की ट्रैक करे लै जे तोहर पारसल कते छौ।
से सब किछो नै देने छै। आब उन्ननीस जुलाई कैल का टाइम देने छै, आब कएल दे तै तब नै।
हुं दै देतौ कोलका टाइम देलको तै दै सकै छो। ह
सिमराही बजा
भारी बात नय छै, आब तै दै देतो। एतेक एते दिन नय लगबय छय पता नय तोहर किये लग बय छोउ एतेक एते दिन?
हमर आब कनि जादे ऑर्डर मे करय लागले ऐना। दू महीना से पता नय हम सबटा पर फोन पे करय छियै तें कि की
हुं।
लगभग दू महिना से एना करय छीये सब पार्सल रिटर्न भै जाय छै सब पार्सल। आब ऑर्डरे नै करबा, आब फ्लिपेकार्ट यूज कर
अच्छा।
ओकरा हटा देबै, फ्लिपकार्ट खोलबै आब।
अच्छा। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन ई सब ठीक-ठाक रहै छै। उ सब सस्ता एप छिये नै जे सब एप यूज काए रहल छी मीशो-तीशो इ सब सस्ता ऐप छै एकरा मे हुं।
ता छै ताए नै यूज काए रहल छै।
ते सस्ता मे ओकर प्रोडक्ट भी ओहने मिलतो की। तोरा इ जे कहबी जे प्रोडक्ट बहुत बढ़ियां मिलतो सेहो नै मिलतौ।
जे महंगों समान छै, सस्तो समान छै, जेना समान लेबी तेना दाम दही।
हां सेहो छै। अय से निक त एम एम आर्ट या भी आर्ट काए के एकटा एप छै, जेकरा मे जियो एम आर्ट या ऐहने सनके किछो काए के छै सब चीज हां ओकरा मे सब चीज ऐतो। घर के खाना-पीना के समान सब से लाए के मतलब जे भी समान आबै छै सब आबै छै ओय मे।
ठीके छै आब वाएह करबै।
हुं।